हेलो नमस्कार
्तर
आओर बत ई छै ने सभ हाल चाल नीक छियै
हँ सब नीक छी ई हालचाल
आओर बताई ने खाना पीना हो गेलै
खाना पीना हो गेलै अहाँके बतेयौ ने अहाँके हाल चाल कैसन छै
हमरो नीक छियै
अहाँके खाना पीना भऽ गेलै
हँ भऽ गेलै
अहाँके खाना कथि कथि भलै
रोटी सब्जी दूध चटनी अचार
ओ आओर बतैै अहाँके माता पिताभ लोकके स्वास्थ्य ठीक छै ने
हँ सभ ठीक छै
अहाँके माता पिता लोग खा लेलथिन
हँ खाली अथि
चलियै अहाँके खाना बना लै छी अपने से
हँ बना लेल छी
कथी कथी बना लै छी
खाना मे हम हर चीज बना लेबै छी चावल दाल सबजी मीट मछली आहाँ क कथी कथी बना लेबै छी
हमहूँ सभ चीज बना लै छी चावल दाल सब्जी रोटी भुजिया इसभ बना लै छी मीटमे बना लै छीयै मुर्गीके बिरियानी खस्सीके बिरियानी मछली आ अंडा कढ़ी अण्डा बना ले छियै ऑमलेट बना ले छी बहुत कुछ बना ले छिये हमहु अहाँ के बतये अहाँ के खाना मे सबसे नीक खाना कोन लागे छै
सभसँ नीक खाना लगै छी चावल दाल सब्जी पापड़ तिलौरी सलाद अचार चटनी टमाटर के चटनी खाइ छी
टमाटर के चटनी काफी खााय छी काफी नीक लागे छै अहाँ के टमाटर के चटनी खाय छिये
हँ हम काफी जादा खाइ छिये
चलिये अच्छी बात हइ आओर बतैये
आ बतै छी न पढ़ाई लिखाइ सभ नीक चलै छै की
हमरो सभ नीक चलै छै अहाँके क कोनसँ कक्षामे पढ़ै छी
बारहवी कक्षा पढ़ै छी अहाँके किस कक्षा पढ़ै छी
हमहु बारहवी कक्षामे पढ़ै छिये आउरो बतैयै अहाँके ओड़ी मौसम कैसन छै
मौसम तो काफी खराब छिये गर्मी पड़ रहै छै
ओ गर्मी परैय छै न
हँ बहु बहुत रौदा परै छै
इधर भी उगे छै घर से बाहर न निकले के मन करे छै
हु हम तऽ कहै छी आपको पानि पियै छी कसके गर्मी बहुत पड़ै छै न
बाहर निकले के मन न करै छै
हँ
आ रौआ तऽ भाभीजी के साथ अन्दरे होबै मजा करे होबे लइका सब कयगो होय अहाँके
बुधुरो बहइ छै
बेटा हइ कि बेटी
बेटा बेटी दुनू छै
बेटुआ चुड़की धके अहाँके नोचै छै
ना नचै छी
ह अ बड़का होतै तऽ व्यवस्था बढ़िआँ सँ करतै
ना करतै सभ हम उस समझाबै छियै पढ़बैत छियै
तैयो रऊवा अहाँके बुढ़ा जेबै त त बस थोड़ी ने चलत तै आज कलके ऐसन के जमाना चले छै कि बूढ़ा बूढ़ी के कोनो लैका इज्जत न करै छी यहाँ के भी ओसेहिे करते
ह ठीक छै हम बचबआ नहि ऐसा करै छी हम उसको बहुत पढ़ाबै छी बहुत समझदार छीमे बचपन
ह अहाँके शादी सही मे हो गेल छै
शादी देख एक शादी के ने शादी में गाय छीही ने पसन्द आगे छै लड़की
आोआ
नहि भगा कऽ शादी कर लै छी हम
अहाँ से कऽ लेलै
हँ कए लै छियै उधर लऽ कऽ भाग लै छियै दू गो बाल बच्चा भेलै छैऽ घर चल अयली
ओ अहाँके किछो कहलै कि नहि
नहि पसन्द करै छी हमराके
नहीं आ भौजी कैइसन छथिन
काफी नीक छी
हमरा के बोलब ने हमू देखम बत
अहाँ के नाम बोलाबै छी
हमराक के होली मे अहाँके बुलायम
नहि बोलाबै छिय भौजी ना ओहि घर पे ने तब बोलाबै छी
क भौजी से हम रंग लगेबै भौजी के गाल मे
ह भौजी हमर प्रॉपर्टी छी
नहि हम छै
रवरनाथ हमरा आर छै तऽ बहुत मेहनत कै छै दूगो छोट छोट बाल बच्चा
ह्म
एक साल तक ले बहुत म पसीना गिरा गिरा मेहनत किये छी रात मे
रता जग जाग के
ह रातमे जाग जागके मेहनत क छै की
आओर बतैए ने अहाँके पढ़ाइ लिखाई कैसन चलत छै
सभ नीक चलै छै
करियै मेहनत आओर बतैयै अहाँके ओड़ बारिश उरिश भेल छै कि या कि नहि
हँ भेल छी बारिश कुछ दिन पहिले बहुत बारिश भेल छियै आँधी भी भेल छीै हम तऽ तीनो उधिय के ले गेल छीै आधी मे
ठीक भ ल ले गेलैत
आपो नइ न उधिया के ले गेले छी
न हम तऽ आंधी मे घूमै रहे छी
आँधी मे न घूमै छी बाहर किछ ग देहप गिर ग छी कटा उटा जाइ छी
ऊपर से काग देह पर गिरते
अरे ऊपरसँ ना गय छी कहीसँ उधियाके आके लागि जाइत छी तऽ
इधर सब छत के घर है इधर ना उधीयाए वाला छै
रै कए जानै छै कहीे पेड़ बेरसँ डाल गीर जाइ छै देह पे
हमरा ओरी पेड़े न छै
ए ना छी
हु ना छै रौआ कहे ल चिन्ता करै छथिन इतना हमर
ठीक छी चिन्ता करै छी आ मित्र छी हमारे
रह दियै आओर बतैयै खाना मे कथि कथि अहाँके बनावे आ जाय छै
खानामे हम कुछो ना बनबै छिये
अहाँके भौजी बनाबै छथिन हमर
हँ भौजी बन भौजी रोटी बेलै छियै हम पकबैै छियै ओ आटा सनैत छी हम बेलै छी छियै ओ झड़ू मारै छिये पोछा पोछा मारय छियै
न बेल छथिन तऽ भौजी तऽ बेलना से अहाँके व्यवस्था कऽ देत
भैजी देखि तऽ हम पकड़ लै छी पाजामे
ईह तऽ बात हइ मना लै छी न
छै हमरा के तनिको गुस्सा होइ छै तऽ पकड़ लै छै पाजा मे
ब अहाँ के नू पकड़ ले होबे न तऽ उ रौआ व्यवस्था कर देती
हम न पकड़ै छी
रहे दी अहाँके बड़ा ढीले छियै हम लपटाइ छी
की पुछी हमरा के छोड़बे न नू करै छी बाहर निकले न देबै छी उ
हँ हँ
दिन भर दिन मे बैठल छी ी हमरा
और बताैये ने अहाँके खेल में कोन कोन सा खेल पसन्द छै
खेल नहि ने खेलैत छ हम घरसँ बाहर निकलेबै छीियै ने गर्मी बहुत पैड़ छै ने
हँ गर्मी एक तरहसँ ठीके होइ छै
पहिले गेम खेलैत छियै हम क्रिकेट खेलैत छियै फुटबॉल खेलैत छियै हॉकी खेलैत छियै कबड्डी खेलैत छियै गुल्ली डण्टा खेलैत छियै दोला पाती खेलै छियै सब खेलै छियै
आँ अहाँके पहिले अहाँके पहिले गेम खेलैत रहली ने
पहिले फ्री फायर हम रति रति भर खेलै छियै
हँ फ्री फायर तऽ हम बड़ा खेलै छी
त ब सदए करिय कहिा करै छियै रेउआ शादी कहिे करै छीयै
शादी अभी न करबै अहाँके कर अहाँके तऽ कहिए लेलियै हम अभी न करबै शादी अभी शादीके उमर थोड़ी न हइ अभी कछु
अरे करै छी शादी पहिले के जमाना मे तऽ हममे से छोट छोट उम्र के शादी हो जाइ छै
पहिले के जमाना आब न र गेले पहिले के जमाना आब न रह गेल गेलै मोबाइल देवता चलल छथिन
लड़को से शादी होइ छै बालो
हँ तऽ पहिले के पहिले आके जमाना मे हमनीके उमर के लड़का सब हमने दू बेर उठा के पटक देते ऐसन बल रहै पहिलेके जमाना के आदमी लोग मे पहिलेके जमाना मे मोबाइल न रहै न तऽ ओहिसँ जल्दी जल्दी शादी हो जाइ
हुँ ठीक कहै छी
हँ इएहसभ बात छै आओर बतै ने अहाँके कोनस क्लासमे पढ़ै छथिन
हम तऽ बारहवीं कक्षा मे पढ़ै छीयै यहाँके किस कक्षा मे
हमू बड़ा ही कक्षा मे पढ़ै छी के अहाँ के ओड़ी तऽ रौदा बाड़ा निकल होई
हँ बहुत निकलै छै आओर बतेय छी न कोन कोन सब बिषय लिये छै
हम ल छीयै विषय उ बायोलॉजी लियै छियै
जीव विज्ञान लिय छै
हँ भौतिक शास्त्र लेवे छीये रसायन शास्त्र लेवे छीये गणित लेवे छीये हिन्दी लेवे छी इंगलिश लेवे छीय इे सब मने चिकित्सा वाला विषय लेवे छीयै अहाँ कें कोन अहाँ के भी चिकित्से वालला विषय लेवे छी
हँ
चलियए यहाँ से ब बात करके बारा नीक लागल
ठीक छै नमस्कार